आ।
जी अहाँ की करै छी नमस्कार।
नमस्कार।
बोलै छी अहाँ की करै छी।
हम तऽ सोतल छी अपने की करै छै।
जी हमहहुँ सुतबे करले छीियै अभी हम की करै अभी तऽ सुति उठके जगलियियइ छीिय अभीे।
ह। खानान वना बना लेले ले छै।
खाना पीना तऽ बना लेे छ बड़ा नीक लागे छै। हम मम्मी बनाएल छै। तब देखू ने कैसन लागे छै हमरा हिसाबसँ तऽ नीके लागे छै।
आ माताजी बनाले छै ने।
जी मात जी बनाए जाइ छै आजके खाना।
हँ की की बनायले छै।
आ नहि पता छै हमरा की की बनले छै शायद हमरा देखे के पड़त हम अभी बेडे पे छी एक कारण न दिखले य हमरा। अहाँके घरे खाना पीना बन गेल छै।
हँ हमरा घर खाना पीना बल गेल छै।
की की बनल छै।
ह बनल छै भात बनल छै दाल बनल छै। बैगन फड़इ बनल छैै। अ भुजिया बनल छै। करैलाके भुजिया बनल छै।
जी।
अपने करैलाके भूजा नीक लगै छै।
नहि हमरा न नीक लागैत छै अहाँके नीक लागैत छै की।
हमरो नीक न लगै छै।
तऽ अहाँ कैसे खााय छीिय करैला के बुझ ओ तऽ बड़ा बेकार लागै छै। बालक कार लागे छै जी। हमरा तऽ कबो ने खयले छीिय कहै ल बुझिय हमरा बड़ा अजीबे लागे छै कबो ओ सब बुझिय प। तऽ लोकोग सब पैसे खा लेबै छै।
सित कैसहुो मुँह खा लै छै।
हमरा तखीिया छै ने। हँ ओ तऽ बात ह एकदम नीक कहै छी लेकिन हमरा सब ओ खिय से न भेल छै जब भी खााय छी पूरा त मतलब क। शहरला तऽ बड़ा नीक रहै छै। एक एतना रहै छै कि खिया से नहि भेलल छै।
ह आ भ छै। किस चीजके बोजिया अच्छा लगै छै।
हमरा गोभी के भुजिया नीक लागे छै आलू के भुजिया नीक लागे छै परवल के भुजिया नीक लागे छै भिंडी के भुजिया नीक लागे छै फेर ओकरा बाद बैंगन के भुजिया नीक लागे छै इहे सब के हमरा भुजिया जाद नीक लगे छै। छै।
बनाबय अबै छै।
नहि हमरा ओतना बढ़आं छै तऽ भुजिया बकी सबके नहि बनाबै आबै छै लेकिन आलू के भुजिया आबै छै बनाबे गोभी के भुजिया आबै छै बनाबे भिंडी के आबै छै। अ तनि मनिप। तनी मनी पवलो क्य होइ छै लेकिन ई दिक्कत हो जाइ छै कबो कबो बड़ा नीक लागे छै बनाबै छै तू आ कबो कबो बढ़िआ न लागे छै।
हँ कवि कवि मने त नहि अ अलग ह छै।
ह इह बस दिक्कत भए गेल छै ने तब सब बढ़िआँ छै सब नीक छै। घरो देखते न होइ छै।
दाल चावल बनाबे आ जाइ छै।
हँ दाल चावल तऽ आराम से बना लेवे छै दू दूगो सीटियो लगा देवे छै कूकर के बना के पूरा सुखल भात बनावे छै पूरा बढ़िया बने छै को।
ह अपनेके तो बड़ा नीक ल बनबै छै।
जी।
ह तऽ दिनमे कथिी कथिी बनबै छै।
अभी तऽ हम कुछ। बनाइ छै अभी तऽ हमर मम्मीे सब ख बनाै छै।
दिनमे की बनाबयके सोचै छै।
प दिन मे की बनै छै भात दाल अभ खाने बनै छै लगै छै भात दाल तरकारी तरकारी मे कछ तरकारी के नहि पाय पता चल।
हँ तरकारी कथीके अच्छा लगै छै अपनेके।
तरकारी तऽ हमरा लागै छै अच्छा आलू के गोभी के परवल के।
ह पढ़वल। के सब्जी नीक लगै छै।
जी लीक त लागै छै।
हँ घरे झगड़ा होइ छै क।
पतामे छै तब तऽ बोलै छै र कु देखै छै। अब जाइ छिय आवाज
हँ आब आवाज आवाज अबै छै नहि अबै छी आब आवाज नहि अबै छी।
जी आओर बोलू ने आओर सब की होइ छै सब नीक होइ छै।
हँ सभ नीक होइ छै अपनेके पढ़ाइ लिखाइ नीक चलैत छै।
जी हमरो पढ़ाइ लिखाइ तऽ आब सभ मिलके चलै छी।
आ।
आओर बताउ अहाँके ओ धूप कैसन छै धूप तऽ खूब उगै छै रौदा।
हँ रौदा भड़ा हो गाय छै बड़ा गरमी लगई छै। ओने रौदा उगाय छै।
ज एना ओना खूब उगै छै बड़ा गर्मी लागै छै बड़ा दिक्कत होइ छै।
हू ए नरौद ब भ गेल छै।
जेी। आओर बताउ अहाँके आओर सभ नीक छै।
हँ सभ नीक छै अपने मूवी देखने जाइ छै।
न अहाँ के रे गेल रहे छी उह तऽ मूवी देखले छी एक बार ओ सब पहिले क रहली तऽ गेल रहे छी उसके अलावा कह कहियो मूवी देखले छी।
हँ फिलिम नहि देखै छै।
नहि हम नहि उतना नहि देखै छियै हम ओतना ड्रामा सभ देखै छियै तऽ ओसभ मोबाइल पे आ जाइ छिय देखै छी।
ह फिलिम नहि अच्छा लगै छी।
नहि लागै छै लेकिन देखै छी ने हम ओ तऽ बोलै छी ने नहि देखैत छी।
ह।
आ आ कमे कै ची
हँ फिलि्म देखै छी।
चलो तऽ तऽ ठीके छै। ओ से लास्ट फिलिम अहाँके कब देखनेे छी।
रोहुए के सा जे गेल छै तऽ देख ले छी।
ह तऽ उएहे ने तऽ ओ तऽ बारा दिन भऽ गेल छै।
हँ बारा दिनमे हो गेल छै फेर जयल जेतै।
जी जयदव
पेमेंटो आबै छै तऽ जाइ छै।
हमरा घुमै केना मन करै छै आज तल समझै छी अहाँके कालू चलम क मोतिहारी।
की करै छै ओ तैयारी। कोनो काम छै। हेलो।
हेलो हेलो। हेलो।
कोनो आबै छै कोन काम प छै मतिआरीी।
ओ खात बाद खल बल रहै छै। तऽ ओदिन ओ बोल ओ बुलले रहले परसो तऽ परसो गेली तऽ ओ कहे छै के ना खुलले ह फेन समहार के आबे छै त समहार कालू छै।
हू।
त देख काल चाह छी त की होइ छै।
ह मस प छै।
ह जी। आओर बताउ अहाँके अहाँके तऽ सोचै छै कि हमूँ पंजाबे बैंक मे खोलबा ले छै ई नहि खोले छै एस बी आई वाला बड़ा परेशान करै छै।
हँ परेशान तऽ करबे करै छै।
ह ओ मोतिहारी के बड़ंसँओरी बत होइ छै।
ह आ ओ ठीक छै।
ठीक छै।
ह ठीक छै एस पी आइ ठीक छै।
लेकिन ठीक तऽ छै लेकिन कोनो दिक्कत होइ तऽ मोतिहारी जायके रहै छै फेर ऊपरसँ अपन गाँवमे नानू छैी आ।
एस बी आइ अपना गाँवमे खोलै छियै।
ओरो पूछै छ कि अपन गाँव मे तऽ ना छै एस बी आई ने।
एस पी अपना गामवमे हमनी खोलै छै।
हमनी त थोड़े होइ छै हमने खोले छै सब थोड़े होइ छै एच बी आई वाला खोलै छैै ओ अपन बैक
हम खोलवा दै छियह
त खनबा दू तब तऽ नीके छै।
अपने चलाबइ छै।
हँ तऽ हम तऽ चलाइए देबै छीियै एहिमे कोन बड़के बात छै एकदम बढ़िआं से रखै छै आ लोगो के तऽ खतो करै छै तऽ काह ने खेलवा दै छै।
चल चल ई पूछ कवइ छै तऽ बताबै छै।
ठीक छै कहिया पूछेके चलै छै।
हँ।
कहि पूछिे के छै।
बैंक खोन ले छ लाइसेंस मंगाइ छै ने
हू ह।
हँ।
हू। आ के तबियत सब नीक छै न।
हँ त व्यकनिक छै अपने के त व्यकनिक छै।
हँ हमरो त त नीके छै हमरा की होइ छै अभी ए तऽ सुति क उठले छियै त अभी तनि ेडे पे छिय अधिक तो बाहर झकल लै छ आओर अहाँके माता जी पिताजी सभ बहुत छै।
हँ हमना सब माता पिता सब नीक छै अपने के माता पिता सब नीक छै।
जी सभ नहि छै तऽ चलू अहाँसँ बात क कऽ बड़ा खुशी ग तेहनो बात होइ छै अहाँसँ।
ठीक छै।